हँ ह
की गाँव तौव नहि जेबही न रे
गांवस तऽ एखने एबे केलियै जस्ट एखन आब की जेबै गेले आगू महिनामे रक्षाबन्धन सब छै ओहिमे भए यदि मौका मिलतै तऽ ओहि मे जा सकैएा
आब रक्षाबंधन कोन कतेक दिने छै एक महीना तऽ सायद बचल छै
एक महिना छै
गाँव गेलकै बिआहमे गेल छलियै नै रे
अमरजितके बिआह मे
ह रहलै भोज भात बढ़िआं कि नहि मतलब बरातीक भोजन सब
व्यवस्था ठीक कयने रहै लेकिन इम्हरेसँ मतलब अपने सबके तरफ दिक्कत य बहुत लेट पहुँचे केलियै तऽ ओ कते किछ करतै ऊपरसँ बारिश बहुत ज्यादा भए गेलै तऽ ओकरा तऽ कियओ अपना हाथमे लेकिन मोटा मोटी बेचारा बहुत सुन्दर व्यवस्था केने रहै ओकरा तरफसँ कोनो कमी नहि रहै
हू लड़की वाला के तरफ से व्यवस्था मे कोनो दिक्कत नहि छले ने जे आगत भागत होइ छै
ओ सब छललै न
बहुत जादा जे आइकल म मतलब होइ छै ओहि हिसाब सब चीज रहै कोनो कमी नहि रहै लेकिन वएह बहुत लेट पहुँचबे के लिए तऽ सब चीज बहुत खानाक तऽ स्वादे चेंज भए गेल रहे खाइयए वालला नहि रहै लेकिन तैयो ई सब बात नहि
ह गर्मी कतेक छलै गर्मी के वजह से खराब भए गेलै तऽ
हँ हँ स्वाद उतरि गेल रहै सभटा
ह कोनो बात नहि
दिक्कत नहि रहै ओ बेचारा सब व्यवस्था केनैये रहे
ह तहन तऽ बढ़िया रहलै आओर गाँवमे किछु नया ताजा नहि भेलै
एगो एहि बीच में फेर बहुत सुंन्दर दंगल भोज भेलौ हन जबरदस्त
दंंगल भोज ककर रहै भोज बर्खी सब ककरो शरा शराद श्राध मे तऽ बढ़ियां भोज हेबे करै छै बूढ़ सूढ़ आदमी मरल तऽ
बढ़िआं रहै छै लेकिन ओहोमे बढ़िआ मे जे बढ़िआं मतलब क‌एल जाय तऽ तऽ ई बहुत बढ़िया रहि गेले मतलब तीन दिन भोज केलकै न तीनू दिन जबरदस्त एक से एक
हूँ के सब छलै आइटम सब
पहिल दिन रहै चावल दालि पाँच छओ गो सब्जी रहे मतलब चटनी सब मिला के
ओ
पापड़ दही चीन्नी बड़ी सकरौरी दहीयो बहुत सुन्दर तोला वाला एकदम छाँछ वाला जकरा कहै छी
अपना घर तरफके तऽ रहबे करै छै सब भोज बढ़िआँ ओना
हँ अपना सब तरफ भोज तऽ प्रसिद्ध छै भोज मे त कोनो खाइ के लेल त अपना सब जानले जाइत छै
वएह ने अपना सभ तरफ त जे भोज मुर्गा लोक सब देख ले छै बाप सब विश्वासे ने होइ छै जे एते रसगुल्ला कयो खाये सकैय ये तखन कहलक हे हँ केना खा जेतैय रसगुल्ला महाराज
वीडियो मे देखाक के बाद जे सामने जदि देखेै इमहर कोनो आदमी त ओकरा तहन त नहिये विश्वास वीडियो मे जहन नहि करै छै
वडियोमे नहि करै छै ह तैयो ओहिदीन एगो रहै ने कनि दिन पहिले उपनयन एगो रहै आरा तरफ के अथी टिटी ओ आयल छलै ओकरा विश्वासे नहि छै अते रसगुल्लाा खाइ छै दूगो के बैठा देलियै गाँव मे
कते पीस घीचलकय ओ
वीडियो जाबत तक हम बनेलियै आठ मिनट चौंतीस सेकेंड के अन्दर मे त ओ ओहि मे चालीस टा रसगुल्ला खा गेल छले
एगो लड़का चालीस गो रसगुल्ला
हँ एगो लड़का रजुवा चालीस गो रसगुल्ला खा गेल छलै ओ बाकी जे छै ओकरा विश्वास नहि हो छै नहि नहि आओर तकर बाद हम वीडियो बने छोड़ के देै काज ताज रहै ने लेकिन ओ ठार भएके देखैत रहलै हमरा ले के ओ गेले ओ सत्तर पचहत्तर रो के आसपास मे गेल रहे फेर तकर बाद सब कहलके छोड़ दिही आब नए खो पर अपना दोसर कनि सक सकए गेलै ओ जोश मे बैठले लेकिन ओकरा सब्जी बिना सब्जी साथे खाय छूछे अगब रसगुल्ला
सिर्फ रसगुल्ला नमकीन किछुो ने
नय नमकीन किछो नय त ओकरा ओ कनि सक सकै गेलै ओ जे छै मुश्किल सँ हमरा लागैया कते तीस पैंतीस गो तैयो पैंतीस गो ओहो खाइये गेले की
पैंतीसो कम थोरे भेले बिना नमकीन पंतीस गो बिना नमकीन के हमरा सबके पाँचटा नहि घिचायत
वएह ने पैंतीस गो रसगुल्ला मे त देखलहुं इम्हर सब बाहर मे एगो मोहल्ला मे बर्थडे पार्टी आ मैरेज एनिवरसरी पार्टी के देय छै
पैंतीसगो रसगुल्ला एम्हर तऽ कमसँ कम पन्द्रह आदमी खेतौ
हँ पन्द्रह दिनमे अथी सोलह सत्रह आदमी रे दूगो स बेसी देय कहाँ छै कतो कतो त एको गो रहै छै
देबो नय केलके इम्हर त मैक्सिमम ठुआ छै से एगो पीस जे बेर जेबय तै गो एगो पीस आ आदमी एक बेर से बेसी जबो नहि करै छै एगो पीस लेलक बहुत से बहुत दूगो ओहिस बेसी नहि ले छै
बात छै किी बाहर वाला आदमी सब की रसगुल्ला सब खेते केओ सब बैठल रहल कोनो बेसी शारीरिक मेहनत भेल नहि सब डायबिटीज के पेसेंट अथिक रहल तऽ दिक्कत होइ छै
पेसेंटो रहल आ जे नहि रहल ने ओकरा डर होइत रहल अंन्दर से जे खा लेबै तऽ ई हेतै ई बात सही तू कहलीए जे बैठल रहै छै कोनो एक्टिविटी नहि रहै छै ओकरा सब लेकिन तते आइ काल्हि के सोशल मिडिया कऽ जमाना छैय नऽ सब विडियो पर दखेत तऽ ओ डरसँ नहि केओ खाइ छै
गाँवोकके लोकसभके मेहनत सभ कम भए गेलै सभ कोरिि भए गेलै हन बेसी गाँवो सबमे मिलावटी बहुत भए गेलै हन तऽ सामान सब ओहन नहि मिलल तऽ डाायबिटीजसभके पेशेंट हरेक घरमे तोरा एगो दूगो भेटे जाइ छै
हँ डाायबिटीज आब हरेक घर हरेक घर मे कोनो एहन घरे छै जामे डायइबिटीज नहि छै
आ जकरा डायबिटीज रहतौ बेसी आदमी जे मतलब नॉर्मल बेसी पढ़ल लिखल सब नहि छै कतबो मना करबीहे कतहु नहि नहि आब हमर कते दिन औरदे यए खायब पियअब खाइते पियैत चलि जायब अऐस नहि खेबे नहि करब एहन जिबने जी कऽ हम की करब सेहो दिक्कत होइ छैय
ओ सोच पर डिपेंड जेरा अवस्था भए गेल ओकरा लेल नहि दिक्कत छै जेना जे खा ने कोनो एक्टिविटी हल्को फल्को करै छै तऽ ओते दिक्कत नहि होय छै
तैयौ यार तू कतबो एक्टिविटी करबेह आ दू तोला एक तोला दही खा लेबही कोन सड़ल पाकल दही तऽ ओ तऽ की दबाइ असर करतै किछु करतै से लोक नहि बुझै लए चाहै छै नऽ
दही खाय मऽ दिक्कत नहि छै मेन मिठाइ तिठाई छै ने ओ नहि खाय कऽ चाहि दही तऽ ठीके करै छै खाली नीक दही रहेके चाही ओ शरीर कऽ फैयदे करतो दो
से दही फैयदा
दही मतलब खा सकै दहीमे ओते बेसी नुकसान नहि छै जतेक आओर मतलब मिठाइमे छै जेना लोक पूरी खाइ छै पूरीसभ दिक्कत करे छै खााय मे नीक लागे छै लेकिन ओ सब दिक्कत करे छै
पूरी हँ हँ मेन छैय जे ्रें सबके हमरा विचार सँ मेंटेन करयके चाही छै भोर के कनि दौड़ धूप दौड़े एक दू घं्टाास सब कोनो एक्सरसाइज सब करै आ नहि हुए तऽ तीत वालला किछो एगो देल करियऔ सगार चरौता सब टाइप के किछो एहन जे होइ छै भोरे भोर खाली पेटमे
नहि नयामे तऽ एे ने जे मेथीक के द रातिमे फूलै लऽ दए देबही आ ओ जे भोर मे पीबही बहुत फायदा कर छै डायबिटीज वाला के लेल बहुत ज्यादा रामवाण छैय आधो गिलास पी लिय ओकर पानि
मेथी वालला पानि तऽ बड़ तीत भए जाइत हेतेरे
तीत होइ छै लेकिन ओकर तीत जे होय से ओतेक नहि जे स गा पीभी तऽ ओ लागतै से मतलब कनी अजीबे स्वाद ओकर तितवला लेकिन ओकर मेथीवला बेसी तित नहि रहै छै
ह सगर छै न तऽ अच्छा सरवन नीक रहै छै तगा चिरेता सब ओते खराब रहे छै तैयो हम पी लै छिय कोनो दिक
तऽ तू सगा चिरौता यूज क लै छ त मेथी के यूज करै मे कि दिक्कत मेथी के पैन पियए मे दिक्कत रहै छै मेथियो जे फुलहा बहुत की करै छै जे पैनो पी लै छै फुल्हा जे कनि रहल सेहो खा लेलक फुल्लाहा खायमे कनि स्वाद नै लागतो दिक्कत होइ छै
मेथी तऽ देखलहुँ सब्जी तब्जीमे हमरा म पकड़ा जाइ छै ओ जे कटेए जाइ छै तऽतित लागल पूरा
ओहन तीत फुलहा नै लागे छै तीत तऽ लागे छै सब्जी मे त लागे छै जैर जाय छै तऽ
लेकिन फुला के जे पिबही ह ओकरा मतलब ओ खेबही तऽ ओ
ह आब एक दू दिन मे उहे फुलाकेऽ पिल जेतै देखबै फायदा करतै ने किछो भए गेलै कि
बहुत फायदा करै छै मेथीके पैन जे यदि पी लेही सुबह मतलब सुबहके खाली पेट रामबान छै
तऽ
लोक पियै छै डायबीटीस वलाा सब पियै छै हमरा घर पर तऽ हमरा लागै या पिछला एक साल से रेगुलर यूज होय छै
तोर घर पर वेब न ‌डायबिटिज सब कंट्रोलो रहै छौ लगभग
हँ सभ माँ पापा सब मा क तऽ हमरा आओर दोसरो तेसर अथी सब छै
हुॅं
लेकिन डायबीटीज त बहुत जादा कंट्रोल
मेथी के फुला क मेथी के फुला क ओकर पैन पी जाइ छी ने
पैनिओ पी ल लेलए हल्का मतलब चारिगोदाना खेए लेबै ओनाहि चिबा कऽ फेर अपन पैन पी लेलौ दिक्कत नै बहुत‌ खराबी तहलो लै छै ने आदी
मेन छै किछ अहाँ करियौ सुबह के टहलनाईसब बहुत जरूरी छै ओ नै करबै तऽ फेर दिक्कत यऽ
या तऽ टहीलिये लिअ यदि छत या कहनो सीढ़ी जे छै ने मतलब सुबह ल कऽ शाम तक आठ दस बजे सीडीयो मतब छत गएबो केलियए एबो केलियै ने तऽ ओहो फायदा करै छै अपना सबके नै ओहि मतलब एज वला आदमी सबके अपनो सबके फायदे करतै लेकिन एज वला सबके बहुत फायदा करै छै दस मे छत पर गेलै कोनो काज करैके छत पर सेै तऽ ओ
छते पर दु चैर बेर एक्सरसाइज लेकिन आइ कैल मे ठेहुन वालला बीमारी सेहोमे रहै छै लोकके चले नै होइ छै चढ़ए नै होइ छै यार
ठेहुन वला जकरा ओकरा पास बहुत प्रॉब्लम छै ओकरा तऽने पैर मतलब रोपे नहि ने होइ छै पलथी मैर तऽ बैठे नै होइ छै
वेह ने ठेहुन बड़ा दिक्कत गाँवमे हरही सुरही घरे घर जे बूढ़ सूढ़ छै सब के छै जकर कनियो वजन सब बेचे छै ओकरा तऽ हंड्रेड परसेंट छै हरही सुरही सबके छै पता नै
नयामे चलै एलै हन
हुॅं हुॅं हमरा तोरा जहन उमर हेतै साठि साल तहन की हेतै पता एखननका बुरभा सब तऽ छै कनि हिमतो वालला छै कनि मेहनतियो छै हमो साफ कोरि छियै ने
अपना सबके समयमे डायइबिटीज या फइबिटीज सबक रहबे करतै बाद बी आओर नया नया आबैऽ सेहो एतै किु मार्केट मे
लॉन्च हेतै नया नया बीमारी सब ने
काजो सब नहि ने करे छै अपना सब तरफ जेना भोजे तोज होइ छै सब पहिले अपने से बनाबे सब ओहो मे किछु मेहनत होइ तटौले सब उघे दही पौल जाय आब से सब आब सबटा रेडीमेड भए गेलैडब्बा आयल बटाएल नहि होइ छै कतहु कतहु तऽ बारीको भाड़ा पर आनि ले छै
हँ आब तऽ बारिक भार बारिक झूड मतलब समूह मिलै छै दस टा अहाँ लेबै तऽ एते रुपआ दियौ दसटा जायत पाँचटा लेै जेते रुपआ दिय पाँचटा जाइत
वएह ने हलुवाइ सब सेहो जे छै आब आब आबऽ लगलै हन
आब तऽ पूरा आब लोग बैठल बैठल चाहलक क हम सब किछ सम्पादन क ली
हँ ह लोक सभ अथी भए गेलै पैसा बहुत भए गेलै ओकर उपयोगके चक्कर मे न जीवने के नाश के पहर पर दे आबि रहल छै बुझले-
ओहो छै आ बाद ब की छै आदमी भेटबो नहि करैत छै इहो कनि छै ई बात मनब पड़तौ आदमी सब नहि मिले छै
ह आब गाँंव सबमे सेहो लोक सब कम रहै छै पहिले जेना रहै से कम रहै छै
दस आदमी के तक़भी क भी कोनो एगो काज करे गेल दस आदमी ताकि रहल छै दस गो मे नओ गोऽ पहिले मना कए देै छै आ जे एगो जे एगो जबो करतौ बहुत ओकरा दम पॉलिश मारब पड़ छै तेल मालिश
हँ इहो बात छै बा अपनो सभाब समाज मे केहन ककरो दोसरमे जाइ छ कि नहि जाइथि ओ सब बहुत महने राते छै तू दोसर मे जाइ छ तू अगर नहियो कहबे ने ओ आदमी तोरा लग तोरा पीठ पाछ उठा जरुर रहतो
ई तऽ छेबे केले यदि ओ नहियो कोनो किछ करे वाला छै ने त खड़ा जरूर रहे छै अगर तू ककरो मे गेल छी ओकरा सँ नहि कोनो काज क हेतै लेकिन ओ खड़ा जरूुर रहतौ हल्ले करते ओ सामान ला ओ सामान ला लेकिन रहै जरुरर छै आदमी
वए न
ए आदमी रहै छैय ने तऽ काजो के आर के लागय छैय कनि लागल जे नहि
हिया बढ़ल रहै छैय काज करैवला सबके
हँ आदमी नहि रहल तऽ काजो करै वला सब मरियल जेकाँ काज